अहा नमस्कार के रजी
हँ नमस्कार नमस्कार
अहाँ से आइ हम एक विषय पर गप करब और वि छै दिवाली अ दिवाली तऽ अह सब केत बनावल जाइया
हँ हँ दिवाली तऽ बहुत बड़का पर्व मानल जाइ छै कियाकि एहिके बाद छठ आबै छै
च्छा अहाँ हमरा ई बताउ कि अहाँ सब के त कैसे लोक के दिवाली बनबे छियै मने अ सब घर साफ सफाई शुरू से करे लागे र केना मनबै छैहाँ सब अ बता हमरा
हँ दिवाली के तऽ सभसँ पहिले शुरुआत साफ सफाइए से होइ छै कियकि मानल जाइ छै जहन घर साफ सफाइ रहतै तखने भगवान भगवती प्रवेश करै छथिन तऽ भग वायान भगवती के प्रवेश करे से पहिले सब किछु झड़नाइ पोछनाइ ओ सब चीज तऽ लागल रहल छै एतय सभसँ पहिले हम अहाँके ई बताबय चाहब
जी कहूॅं
जे दिवाली होइ छै ने ओ सिर्फ दिवाली के दिया जरेला से नहि हर एक खुशी के अहाँ कहि सकै छियै कि एहन आगमन होइ छै कि ओहिके बाद छठि के रहैत छैन ई तऽ जानिते हेबै तऽ दिवाली मे सब सबस पहिले एक दिन पहिले धनतेरस मनायल जाइया छोटकी दिवालीसँ एक दिन पहिले जाहिमे लोग बहुत चीज
र कितना लोग तऽ गाड़ी अथि‌ सोना
ओतबे नहि एतय मानल जाइ छै कि धनतेरस मे तीन चारिटा चीज अहाँके लेबाक चाही बहुत शुभ मानल जाइ छै जेनाकि झाड़ू भऽ गेल धनिया भऽ गेल हँ धनिया भऽ गेल रुइ भऽ गेल तऽ धनतेरस के दिन ई सब चीज खरीदबाक चाही ओकर बाद जेकरा जे जेना रहैत छै
लोक के तऽ इो मान्यता छै ने कि साक्षात लक्ष्मी के वास होइ छै झाड़ूमे पेर न लगाबे
हँ तहिए दुआरे झाड़ू लेबाके चाही धनतेरस दिन
हूँ
ओहिके बाद जखन सभ लऽ लेलक आओर तऽ आओर जेकरा जेना भेल सोन चाँदी के ओ तऽ अहाँ पर निर्भर करै छै कि केकर परिस्थिति केहन छै
अच्छा
ओहि के हिसाब सँ ओहिके बाद दिवालीसँ जे छोटका दिवाली जेकरा कहै छै लक्ष्मी पूजाँ एक दिन पहिले ओहो दिन हमरा सभमे ओतेक तऽ नहि लेकिन बहुत कम सम लेकिन ओहो दिन दिया जरायल जाया और राति मे एगो जमदीप होइ छै
जम दीप जे निकलै छै जे बुराई के निकालल जाइ छै घर सँ एहि तऽ मान्यता छै न
हँ आओर ओ जमदीप मानल जाइ छै कि पूरा हमेशा हर साल आओर कहि सकै छियै पूरा साल के लेल ओ तीन दिन अगर अहाँ दि या जला लेबै ने तऽ अहाँ के घर मे कोनो बुरा नजर नहि पड़ि सकैया मानल जाइ छै तऽ ओ दिया जड़ै छै जहन सब सुति रहल छै
हूँ खा पीक लोक ओ दीप के देखबे छै सब अन्धेरा कर के घरे ते ऐसने होइ
हँ घर के पुरुष नहि देखबाक चाही ओ दीप के मानल जाइ छै हँ ओ घर के जे स्त्री होइ छथिन ने जे लक्ष्मी जेकरा लोक मानै छै
हँ
हुनका हाथे ओ दीप जड़ै छै आओर ओ दस बजे के बादे जलायल जाइ छै ओहिसँ पहिले नहि जलेबाक चाही
नौ बजे सब सुते चल गेल तब लोग निकाले छै न इ दीप
चलायल जाइ छै ओहिके बाद जहन सुबह मे उठही तहन तऽ सबसँ पहिले इएह होइ छै घर के झाड़ू पोछा चाही दू दिन सँ कतबो झाड़ू लगा ली लेकिन ओहि दिन तऽ उत्साहे किछु अलग रहै छै तऽ फेर सभ सुबह उठि कऽ झाड़ू पोछा लगेलहुँ ओहि के बाद दिया तिया के केलहु और इम्हर इहो मानल जाइये की रंगोली तऽ जानैत हेबै
हँ लड़की सबके बड़ा प्रिय होइ छै दिवाली के समय
अहि मे निकाल लेया
अलैका सबके लाइटोइट इह सबमे निकल
हँ लड़का सबके ई छै जे हमर घर कते सुन्दर लागे और लड़की सबके ई रहे छै कि केकर रंगोली कत
कितना नीक छै सही बात छै
हँ ओहिके बाद जखन
से ओ देै
हँ ओहिके बाद मम्मी सबके भऽ जाइत छैन कियेकि लक्ष्मी पूजामे परेशान सादो हेबाक चाही एतय मानल जाइ छै मखान के खीर अ बनबाके चाही
हँ लड्डू रंग बिरंग के मिठाइ छै हँ आम खेने छै से हमर सबके इहे भोग लागै छै
हँ तऽ मखानके खीर एहिमे बनबाके चाही एहिके बाद जतेक अहाँ प्रसाद दऽ सकियौन भगवतीके लक्ष्मी माता के लक्ष्मी गणेश के पूजा होइया और मानल जाइ छै मानल जाइ छै कि अगर भऽ सकय तऽ धनतेरस जे एखन हम अहाँके सामनेमे चर्चा कयने रहौ धनतेरसे दिन लक्ष्मी गणेश एगो जरूर खरदी चाँदिे सही लेकिन हँ अगर भऽ सकै
चाँदी के सिक्का लोग बड़ा शुभ मानै छै मे क नहि लगा
धन तेरस जहिया हम कहि रहल छी ओहि दिन खरीदबाक चाही आ ओहिके बाद मिथिलाञ्चलमे एगो चीज छै कि अहाँ सब जानैत हेबै ऊक भाजल जाइ छै
के हो जाइ छै
ऊक भाजल जाइ छै
अच्छा हँ सन्टी नेवाड़ी से बानी छैहि नेग जलवठ ल आ हमरो ए तऽ उहे कहल जाइ छै हम नहि जानल छलियै
हँ हँ आओर तऽ आओर ओहि दिन घर में जे मम्मी सब ओ जे लक्ष्मी घर होइया ने घर भगवतीक के करल जाइ छै लक्ष्मी पूजा दिन भगवतीक के घर करल जाइ छनि तऽ ओहि पीढ़ी पर जे धान के जे चढ़ेने रहै छथिन वेह धान ल कऽ फेर घर के जे पुरुष होइ छथिन से छिटबो करै छथिन घरमे मानल जाइ छै ओहिसँ लक्ष्मी माता के आगमन होइ छनि
अच्छा
आओर ओ ऊक बाहर मे लऽ कऽ जे एगो कहि सकैइ छियै गाँम के बीचमे कोनो मंदिर भेल या कोनो साईड में
गाछ नदी उदी सत ज लगरक आ संठी लोक ले आबै छै
हँ संठी ल ओहि संठी स फेर पूजा होइ छै आओर सुबह में जे घर के जे सबस पैघ औरत भेलथि दादी होइ छथिन माँ होइ छथिन ओ सब सुबह के चारि बजे ओ सूप प ल क डंटा से मानल जाइ छै सूप पिट पिटाबई छथिन
हां पूरा घर में ओ संठी से सूप पीटै
हँ जे दलिद्रा लोक कहै छै बाहर होइ छै ओहिसँ हँ दलिद्रा बाहर होय छै आओर लक्ष्मी माता के आगमन होय छै त ई चीज कयल जाइए आओर तो आओर ई चीज अहाँ जान नीहे हेबै कि दिवाली के पीछे बहुत बड़का रहस्य इहो मानल जाइ छै कि राम भगवान जहन चौदह वर्षके वनवास कऽ क आएल रहथिन तऽ ओई
अयोध्या में राम मदिर बनले छलै तऽ सब मतलब पहिने सँ आयोजित चले छल दिन या दि वाली मनायल जायत
हँ हँ तऽ जहन अयोध्या वापस आयल रह न चौदह वर्ष के बाद तखन ई उत्साहसँ ई दिवाली मनायल गेल रहय
अयोध्या के साफ सफाई कयल गेल छलै ना और दीप प्रज्वलित कयक
पड़ि गेल हँ कियाकि चौदह वर्ष के बाद आयल रहथिन राम अपन धाम तऽ ओहिये पर पूरा दिवाली सनक कहै छै ना एगो दुलहन सनक घर सजेनाय से रामलेल पूरा अयोध्या सजल रहैन
तऽ ओहिेए पर सब आप अई के दिवालीे रूपमे मनबय लगलै
आओर त आओर बच्चा सबमें देखबै तऽ उत्साहे किछु अलग फटाका छुरछुड़ी
उत्साहे किछ अलग रहैइ छै बच्चा सबके
फटाका सब रंग बिरंग के
हँ रंग बिरंग के पटाखा पूरा दू तीन दिन पहिले से देखैत रहबै तते फटाका सब इम्हर फूटैत रहत बच्चा सबके तऽ ओतबे
अहाँके पहिले से ही एहसास हो जाएत कि हँ दिवाली आबैय छै
आओर घरो में जते सब होइ छथिन सब नया नया कपड़ा पहिरे छथिन माता रानी के पूजा करै छथिन फेर एक दोसरा के घर मे जााकऽ प्रणाम केलहुँं मिठाइ बँटलौं हँ मिठाई बँटलौं आओर खेलौं आओर त आओर अहाँके बुझल हयत शायद कि जे पूजा करै छथिन थिन हुनका पूरा दिन उपवासो राखय पड़ै छनि हां तऽ ओ उपवासे राखै छथिन ओईके बादे अहाँ पूजा कऽ सकै छी
आओर भऽ सकय तऽ ई पूजा अगर घरके सृगण नहि कऽ कऽ पुरुष करैत छथि तऽ ओ जादा बढ़ियाॅं होइ छै
अच्छा पूजा
हाँ ई लक्ष्मी माता के पूजा हाँ माँ सब कह लेकिन इ पूजा के मानल जाइ छै पुरुष जते करय ने ओ जादा बढ़ियाॅं छै हाँ तहि दुआरे ओना तऽ हर जगह छै आब कोनो पुरुष आओर महिलामे को फर्क नहि छै लेकिन किछ किछ चीज अगर अहाँ बारीकी तऽ देखबै
शुभ मनाल जाय छै प्राकृतिक के भोग क
इे सबके देख कऽ सब चलैत रहै छै तऽ हर त्यौहार के अपन अपन अपन एगो खुशियो छै आओर कहि सकैत छियै अपन अपन अलग अलग कथाओं छै जते चीजके सुनबै देखबै ओत ते बढ़ियाॅं लागत
आ खूब नीको लागै छै दिवाली मतलब अम के दूर से देखे में चाहे सुने मे पटाका के आवाज घर के अपन घर दे के लोटे मे
हाँ
बस आ जाउ
हाँ जते जे भऽ सकै और तऽ ओर सुन्दर ई लागे छै ने कि अहाँ अपन हर एक चीजके अपना तरीकासे कऽ सकै छी एमे रोकटोक कोनो नहि छै ओर तऽ ओर कोनो परम्परा नहि छै जे ई औरत नहि कऽ सकैय या ई मर्द नहि कऽ सकैया तऽ पूजा सबमे ई चीज देखै लेल बढ़ियाॅं भेटै छै
ठीक छै अहाँके धन्यवाद
धन्यवाद